हेलो नम दीदी
नमस्ते ठीकह
हँ
हो ने त
आओर स रह
कुछ न लाइ त आइ घन बैठे है
भी हमारे यहाँइ य
आओर
रति बिचने बाद भागे लाइ भ
हँ लायकवार ने ओ बालक बड़ हल्ला काट रहे आर तऽ बढ़िआ ह्म
बहुत द्ंगल करै ह बालन
आओर बहुत ज्यादा हँ
बात पनी बाहरी कर रखी हे
और ऐसे ह एक दो हाथ खेलनेे बारे
हूँ अभी त गर्मी
बैठक मे आके बैठ बार बारी करे
ह एसे एकबार क कितने पीट ले कितने पीट ले क बिना मारय आग लगे आओर न एलड़की कवैंग तनो तुम दोन लड़की तऽ ठीक है दोनो लड़की तऽ ठीक है तुम्हारी अच्छा
छु्टी चल रहहि है घूमने कही न कही छुट्टीमे नानी वानी के गर्मी के मार है
हँ
अपने घर रह कही मन जाउ गर्मी मे किसी के यहाँ बालक बीमार हो हूं
हँ हँ
गर्मी बेहिसाब ह रे पेटनमे दर्द दुनिया भर के गर्मी हतै पानी गमीतै इन्फेक्शन अ बीमार ह अ बीमार ह प जमन्दार रह ओ ढ़ई तीन हजार रुपआ लगे ठीक न होय ई तो अली वली चीज खाबे चाउमिनन बर्गर
आओर ऐसी ही है ऐसे हम बीमार हैगे बड़ी मुशकिलमे ज्यादे ठीक ह ओ तुमने न बोया ओकर खेत मे कुछ भी
मालबड़े वाले भाइ साावन को दे दियए खेत
अच्छा
हँ गर्मीमे अपने ढोर ङंगर है ना औ गे हेंगे तऽ बोल भै ए तूमे बोलियौ जुआर वुआर मक्का वक्का गाय होन नहि देहँ
हम ने त कही अपने पाप से मक क बोलियऔ मकाबहि न हम पापल ने क
हँ ह प ह प होब त ने डैमेज गेलल गाय
हँ
कितनो बीच में वो दो जो आर के में आ जब भी सबक खा जाउंगे ह
ओ बादे तार बदवाई ज्वार मे जार सगरी खारा की मी त इस बालक कैसे हला मचा रहे आ बालक होत
बहुत ज ज्यादा उधमचारी बहुत
हम्म
बस पीला कर दे ले इतना दंगल काट रहे है मारूंगे जब से भकते दिखेंगे दारी
ह ह्म आर आओर तऽ सब ठीक हैम
छोड़ तो घिया तोरे बहुत है बाल कोन ना छोड़े ओने उखाड़ देबे होबे है
ऐसे ही करे है बालक
कितने बार लगा दियो वो तो चढ़ चढ़ के आ जेबें है बार बार
हम्म
की कर रहे ह
ह
हम्म आओर बताब त
आओर तू बढ़िया हैं रात भर नींद भी ना आई अब पानी फैला रहे है इतने ऐब कर रहे है बहुने नहाने को पानी रख दियो है दी पान त नहाय ना बालक
ह ओ क त बालकन की नानी चिल्लाने लगी
बहुत दुखी कर रहे ह धूमं भगे डोले न न कूलर चला द त
हू ऐसे मे बैठे जब बिठारे
ह कोन दे कोन दे कोन नओ
हँ आ चिल्लााते रहोइमे
तारा बहुत खाबे गो भूतारमे चूड़ैल दंगल करोगे अब हूँ
ओतंगल करेह बालक
ह आओर
नहि
ह्म
बन्द कर द है कमरामे
मचाउ दंगल न खोलूं करो कितना उदम करोगे भ लरे सीट बजा रहे हैं खूब घंटा बेमे बन्द करके राखू यही बैठी रहूंगी जब म
आक दैमा नन आक
हँ बेड नामे चुड़ैेल बैठी चुड़ैेल
हँ
हुं हुं
अब जा रहि है खाने को बहु
हँ
भा जे खानी त नहइ त जा रही है
एं
ओ जी कली त न ही बजा री ह
हुं
हँ देख ले ने अब टाइम मिलवा नहाने को
बहुत बेस्तरमे बसर खोलिया त
ह सए बालमे
नौकर है तो तेरी माँ की ऐसी कि तैसी चलो ठीक है तो फिर कइ दिन बात करेंगे बालक कर न दे रहे ह
हँ फिर काय दिन करेंगे